हेलो हँ आब आबि रहल अछि आवाज
हँ आवाज तऽ आइब रहल या
कखनो कभारके की जाने गेलै कथी भ हँ तखन नहि कटहलके बारेमे गप करैत छीे हम बाजि रहल छियै ओतयसँ कॉल कटि गेल छै त अखन देखलहुं अहाँ के नहि आवाज आबि रहल अछि तखन कल के देखलहुँ दु कल कटि गेलै एकरामे पतो नहि चलै छै कल कटै छै तखन
अच्छा हम चलि गेल रहौ कनि मतलब लोक कनि भरके खाना पीबै ध्यान रहै छै बाहर के खाना पे बेसी ध्यान दै छ सोचलहु कनि मोमोज खाली नहि गेल नहि रह मंगवा ले नहि रहौ भायसँ तऽ ओहा अनि देन रहा स्प्रिंग रोल आओर मोमोज हँ
हँ बढ़िया अछि हमरा हमर सबके भाय सब तऽ ते एहन छै कि
लोक के भाय
सबगोटा के तऽ इएह छै कनिटा खा लेतै बाहरके तखन लागते क अब भूखे नहि छै हमहुँ गेल छलियै ने कम्प्यूटर क्लास त आयल छियै दही पूड़ी खेने छलियै यए जलेबी लऽ के आयल छलिय या
खाना मे बना मैक्रोनी मैगी सब पप्पो केेउहे खुआ दै छलियै पप्पा के तऽ ओहिसँ पेट भरते ने
हँ हमर पापा तऽ ओ सब देखने देखौहो लै ने चाहै छथिन फेेकि छथिन फेकिये देथीन ऊठाक
हमर घर मे सब नीक लगई लागए छै ऊ खा लै छथिन ओ कहै छथिन
मम्मी सब तऽ खााय लै छथिन हुँ हमर हमरो मम्मी सब खा ले छथिन पप्पा के ई सब चीज एको रती नहि सोहै छै पपा पप्पा के खाली मीट मछली सब नीक लागत
हमर घरमे उल्टे छै मतलब हमर घरमे हमर घरमे हमर मम्मी सब बेसी नीक बड़ नीक खाना बनाबै छै पप्पा
हँ हँ खेनाई त एतौ पप्पो बनबै छथि हँ
आर पप्पा के नीको लागे छै मोमोज वगैरह छै पप्पो के त रहै छै पप्पो के खुआबत रहै छियै
हँ तखने बढ़िया रहे छै कनी बेसी के बना लियिया आ वएह खा लिय आ भऽ जाइ छै ने मोमोज बनामे टाइम कनि बेसी समय लागै छै ने तब ओ
घर आ बनेबो केलहुँ तऽ फ्राइ वलाा जाहिमे स्टीम नहि करय पड़ैत छै ओकरा सीधा ओकरा बना दियऔ ओकरा छानि दियऔ तऽ ओ बला बना लै छियै हम अगर मोन
नहि तखनो रहै छै ने रोटी रोटी बेलू ओकरा मे भरू ओकरा से आकार दिय एना करू ओना करू छानु ओकरा सबमे टाइम समय लागि जाइ छै बड समय लागि जाइ छै आ हमर सबके घरमे जे कि उ बनाओ आ ओकरे बना हँ ओकरे बन‌एत बन‌एत भह जेते आठ साढ़े आठ बाजि जेते आ तखन पप्पा छथिन तऽ ई सब चीज खेथीन नै तऽ हुनका ले कथू आओर बनाउ सएह भऽ जाय छै
तो ऊ भ गेलै जेना पिड़ुकिया नहि बनाबै छी छठि मे तऽ एनाहिये मम्मी सब बैठल रहै छै तब ओकरा मतलब एक आदमी बेलै छियै एक आदमी ओकरा आकार दै छियै मतलब सभके अलग अलग तरीकाके आबैत छै तऽ सभ अपन अपन तरीकासँ बनाबै छै ओकरा
हँ
तऽ
हँ कनि बेसी लोकसभ रहै छै ने आ गप करैत करैत कखन बनि जायत ने अहाँके समयके पता नहि लागत हमरा सब ओहिठाम से सभ नई छै
घर में बनाबै बहुत ज्यादे समय लागे छै अगर जब सब संगे मिल के बनाबे छै तऽ कखन ठेकुआ बनि गेल पुरुकिया बनि गेल पतो नहि चलै छै अपन साँझ भेल तऽ सभ घाट गेल
ल छै खजूर नम निमकी ई सब ई सब बनेने छै मम्मी भैया छथिन ने छलखिन हे दू महीना से हँ आइ बनेने छै काल्हि जाय छै हँ काल्हे छै हुनकर ट्रेन त ताहि दुआरे हुनके लेल बनेने छथिन
हमरो याद आइब गेल हमहूँ दिल्ली से आयल रहिए फेर जे वापस गेल रहियै तऽ पप्पा कहै छलखिन कि लिट्टियो बना दै छै निमकियो बना दै छियै कनि खजूरियो हुनकासभकेँ जे कतेक चीज भरि कऽ दऽ दियै
हँ अहूँ दिल्लीमे रहै छलियै यए
हँ ओतहिए रहै छलियै फेर आबि गेलियै
हँ मधुबनीयो मे तऽ नीक जगह छै गाम घर त
बात ई छै कि जै काज ल गेल रहहियै मतलब जे शॉर्ट हेंड सिखे ला गेल रहि यै से भए गेलै तऽ ओकर बाद फेर की करितै ओतऽ रहिकेऽ आउ पढ़े के छै ऑनलाइन एना न छै कि हम ऑफलाइन कतौ कोचिंग जाके पढ़े छियै कोनो सर से नहि नहि छै ऑनलाइने पढ़ैके छी से तब तो लोग कतौ से पढ़ि सकै छै तब की मधुबनी की दरभंगा की पटना अगर ऑनलाइने पढ़ैके छै तऽ लाइब्रेरी आब हर जगह छैहे
तऽ भऽ जाइ छै न कि भरि दिन केओ स केओ आबत रहत एना ओना घर मे हल्ला गुल्ला हैत
तकालय में जाउ अपन दिमाग शांत कऽ क तऽ मौन
आ ओतय इएह छै ने कि अहाँके पढ़ैयो के मन नहि हयत ने तऽ अह लोग सबके देखबै ने कि ओ सब एना एना पढ़ै छै तऽ अहाँके खुद मे लागत कि हम ह
के देखै छियै मूड़ी गोतिंके पढ़ने रहै पढ़ैत रहियै पढ़ैत रहियै ए नहि लागै छै रोबोट छौ कि मने नहि भर छै लेकिन हुनका सबपे प्रेशर हेतै ने दबाब हेतै क एते साल से क रहल छी नहि भर रहल
देख देख कऽ लाग रह लागैत रहत ने कि ओसभ एते पढ़ै छथिन हमसभ कथी करै छियै तऽ हुनका सबके देखिक ने अपने मे पढ़ाइ के माहौल भेट जाइ छै ने तखन पढ़यमे कनि बेसी मोन लागै छै आ घरमे जे ह ने एको दू घंटा पढ़ि लिय ने आ नीक दसोटा क्वेस्चन सही सही बनि गेल ने तऽ लागत क हम तऽ धुरन्धर छियै ओरे मे रहि जाइ छै आदमी सब तैं दुआरे
पर एना नहि होइ छै सबके अपन पढ़ाइके अलग अलग लेवल छै आब ओहिसँ
हँ
अब यू पी एस सी वाला के देखलिएै यू पी एस सी वाला चाहतै कि ओ पाँच घण्टा पढ़ि कऽ निकालियै से तऽ हेतै नहि
हूँ हमहुँ उहे सोचैत छियै काल्हि परसूसँ लाइब्रेरी फेरसँ पकड़ि लियै
हँ कहलियै ओतऽ पकड़ि लियौ बड़ नीक जगह छै ओतऽ पढ़ैके चाही ओतहिए अगर सम्भव छै तब तऽ कऽए लेबाक चाही
हँ हम तऽ पहिलोहो जाइ छलहुं हें नऽ तखैन हमर एग्जाम भेले ने तऽ दिय एक महिना डेढ़ महीना हम छुट्टी पे छलहुँए एतऽ गर्मियो बड्ड छलै ये ने आबे जाय मे हमरा सबके घर के कनि कनिटाऽ मतलब एक किलोमीटर टर सब दूर रहै छै
अतऽ तऽ अहाँ ई की कहै छै पटना मे अहाँ सभके पूरा परिवार रहैत छथिन या अकेले
हम मम्मी पप्पा भैया रहै छलखिन हें तऽ भैया के कॉलेज भेट गेलै
तऽ अहाँ शुरुएसँ पर रहै छलियै ओतय पटनामे शुरुएसँ
हँ बच्चे से हम सब रहै छियै पटने मे
तब तऽ बढ़ियां अए हम तऽ पटना अएबै ओतऽ की कहै छियै परीक्षा दै ला अगस्तमे हमर परीक्षा छै दू टा एकटा सात अगस्त के छै एकटा पचीस आ सताईस अगस्त के छै तऽ हम जाय वाला छी
आएब तऽ हमरा हमरो सबसँ भेट कऽ लेब कनि
देखबै अगर भेटत हमरा समय कियाकि दु से एखन नहि देलकै आइ बस तारीख निकाललकै एतेक तारीख कऽ रहतै शुरू छै एतेक तारीखसँ ओहिमे आब जतेक तारीख तक दै किएक तऽ तीन चारि दिन चलैत छै ओ परीक्षा तऽ ओहिमे जे तारीखक दऽ दै सोच रहल छी जहिये एग्जाम दऽ के कऽ फेर लेटो सेट मतलब आबि जैयै रुकैवला काज नहि करियै से सोचि रहल छियै हम
हँ
कि कत्तौ जान पहचान नहि छै कतऽ रुक कय वाला नहि छै तऽ इधर सोचि रहल छियै कि दियै परीक्षा आओर आबि जइयै
हँ तऽ एतऽसँ छै कत्ते मतलब कत्ते बजे तक अहाँकेँ कतेक काल्हि तक रहत परीक्षा
तीनटा सिफ्टमे चलैत छै अगर भोरवला हमर पकड़ेलै तऽ ओ रहै छै शाइद नौ दस बजे आ फेर दिनमे एकटा भेल एकटा ओ ओकर बाद चलै छै चारि सँ
अच्छा किएक नहि हँ उहो अखन हमरा सबके घर के बगल मे नै छै पाटलिपुत्रा स्टे जंक्शन तऽ ओकरा से ने भोर मे एक एकटा ट्रेन चलै छै सात बजे से हँ
हँ
वहाँ ओतऽ जे चलै छै सात बजे से चलि हूँ स सात बजे सँ चललै आ तखैन ओ दू बजे एक बजे तक मधुबनी छोड़ि दैत छै आ फेर ओकरा बाद छै चा ओ अथी चारिए बजेसँ छै फेरसँ एकटा ट्रेन उ छोड़ि देत मधुबनी आ फेर उधर ओतऽ जंक्शन सब छै
लेट गेलै तऽ छओ घण्टा हम कन दिन पहिल ओ कनिक दिन पहिले ने मतलब भए गेलै
छै
एक महीना हमरा लागैहि पहिले पटेने रहयै दोस्त सबके देखे परीक्षा सीटी के तऽ आयल रहे ओ सब पटना फेर ओतेह सँ गेल रहे है न रांची पहिले पटना मे रुक रकल रहियै हमसब रातिमे पहुँचलियै फेर अगिला दिन रुकल रहियै दू तीन बजे तक फेर ओतऽसँ राजगीर लए पकड़लियै बस फेर बस सँ
ट्रेनो सब रहे छै ने अथी बड्ड देर कर दै छै
कतेक कऽ दै छै तखनो
कखनो लगा दै छै काखनो काल क हमसभ तऽ रहै छी ने दू दू ढाई तऽ मतलब केना सात बजे वाला ट्रेन पर पकड़े छिय ने तखन दू ढाइ बजा दै छै की कखनो
मतलब जो सात घण्टा लागि जाइत हते
हुँ सात बजे सााते बजे से ओ ट्रेन रहै छै खुलि जायत एतऽ से साते बजे एतऽ से खुलि जायत आ तखन समस्तीपुरमे रोकि देत अहाँके एक डेढ़ एक घण्टा तऽ ओकरा फिर से छै आ एक घण्टा से कखनो क
देर रोकै छै
हँ तऽ ओ पहिले समस्तीपुरमे कखनो एक घण्टा रोकि देत कखनो दू घंटा रोकि ए छठि मे आयल छलियै य एते लेट कऽ देने छलेे उ ट्रेन की कहू बारह बजे पकड़ने छलहुँ हे अथी मधुबनीसँ आ हमरा सभके एतय आनि कऽ छोड़लक कते बजे साढ़े आठ क नओ बजा देने छलै रातिके
बड़ लेट क देलकै हँ
जग हुँ छे बजे से एतऽ के ट्रेन सब के इएह हाल छै कनी देर लगा छै कि हमर तऽ हम तऽ इएह कहब कि चारि चारि बजे वला से छै ने से नहि पकड़ू क्य कि लड़की जाय छिय तऽ राात बिरात अहाँके अकेले दिक्कत भऽ जायत तहि दुआरे हेलो
पढ़ाइ क जेहन जाय परीक्षा हमर
की नहि सुन आवाज नहि आबि रहल छलैय
हम गेलब पढ़ै छै आब देखै छी केहन परीक्षा जाइ छै एखन तऽ हमर हाथमे पढ़नाइ छै बस
हँ के जायत बढ़िआँ सोचू बढ़िआँ हायत
देखैत छियै आ भगवान जे चाहथिन सएह हेत पढ़ाइ तऽ करि रहल छिय
हँ
त आओर सब बाजू की भऽ रहल छै खाना पीना भऽ गेलै
नहि एखन ते नहि बैसल छलियै एलहु हन एखन कनि काले सात बजे एलहु हम तखन जलेबी खेने छियै कखन भूखो नहि बुझाार रहल अछि हमरा अहाँ बना लेलियै कटहल नहि मे कहलहुं कि साात कते बजे एने छियै तखन जलेबी खेलों तऽ अखन भूख नहि बुझा रहले छै
ओ अपन सबकेे पेटो छै अतबि ताकि कि कनिक चुटू पुटुर खा कऽ पेट भरि जाइ छै अपन सभके हमरो त हमरा नहि लागे खाना खेबो करबै कटहल बनतै कनि लेट स बनते मम्मी बना ले तै हमरा स नहि हेतै बड़ झंझटिया छै न